उं
कि हाल? ठीक अइछ?
हॉं, अहाँके?
हॉं, और खानासभ भेल?
नहि भेलै खानासभ। अब हेतै।
और सब बताउ, कि सब भऽ रहल छै?
सब ठीक छै, और अहाँके खाना पीना होऽ गेलै?
हॉं भेलै या, नास्ता भेलिए। अखने नहा के एलिए हे।
अच्छा, कथी सब नश्ता भेलैय?
भुजिया, रोटी, सब्जी
अच्छा नहि आब हेतै। एखन हमरा अपना सभमे तऽ पूजा कऽ के खाइ पड़तै ने।
हॉं-हॉं सेहो छै, पूजा करऽ पड़ै छै।
पूजा पाठ केलहुँ अहॉं, आब खाना पीना आब हेतै।
अच्छा, आर सभ बतबियौ कि सभ भऽ रहल छै। घरपर सभ ठीक छथिन?
हुं, सब ठीक छथिन।
आर खाना पीना बनि गेल? हॉं, सभ ठीक छथिन। एम्हरो मरुआ कटाइ छै।
अखन मरुआ त धान तान रोपऽ के टाइम छै ने।
हॉं, छै।
हूँ। मम्मी पापा सब ठीक छथिन?
हं-हं, सभ ठीक छथिन।
आइ के मौसम केहन छैन?
बहुत जादा रौउद छै। कि कहु पता अइछ गाँवके हाल?
गाँव घरमे ओने होइ छै। धूप कहियो- धूप पानिके तऽ नहि छै। रौउद कखनो पानि पड़ि गेल, कखनो धूप निकलल।
हं-हं
और सब कहू? कतौ घूमऽ तुमऽ के प्लानिंग
हॉं गेल छलियै य, मिथिला हाट गेल छलियै य, बहुत नीक छै। तक्कर बाद एकटा और मन्दिर खुजलै य एम्हरे। कि कहै छै, श्- श्यामा मैया, ई श्यामा मैयाके नहि, कोन भगवानके खुजलै या, ततऽ गेल छलियै। उच्चैठ भगवती गेल छलियै। बहुत नीक छथिन।
हुं, हमसब तऽ, हम त नहि गेल छी।
अच्छा, कोनो बाद नै बहुत नीक छै।
मनसा देवी मंदिर गेल छै एकटा कलवाही लग, बहुते नीक छथिन भगवती ओतऽ के।
गेल छियै हमहूँ।
आर सभ कहियौ, किसभ भऽ रहल छै घर पर?
नै कुछे नै नहा क आएल चलियै आबे ने हेतै।
हुंह नास्ता पानि अखैन नै भेलै?
नै नाश्ता पानि नै भेलैय बाबूजी सब खेलखिन आब हमरा सबके तऽ पूजा पाठ करऽ पड़ै छै तऽ पूजा पाठ कऽ कऽ आब हूं
और सब कहू?
और सब तऽ ठीके छै हमहूँ बैसल छी न नहा के- नहा के नाश्ता केलौं हें। सोचलियै कि फोन कऽ के देखै छियै। इम्हर त तत्ते गर्मी छय
हूॅं एतऽ तऽ आइ मे- मेगाउन केने छै कखनो धूप निकलै छै कखनो मेग
देखियौ। एमहर तऽ बहुत ज्यादा गर्मी छै।
और सब कहू बौवा सब पढ़य गेलखिन सब?
हँ पढ़ऽ गेल छै एखनि। और ट्यूशन सँ एलैये
हूँ।
अहाँ कहूं की सब भऽ रहल अइछ?
कुछ नै टाइम आब कथि त बौवा सब बौवा गेलखिन पप्पा साते घूमऽ
अच्छा।
आब घूमती त ओइ घरमे रहै छैबहुत बदमाशी करैत रहै छै बौवा सब।
हँ बच्चा सबके देख रहल छियै बदमाश।
हूँ आ
और सब?
सब ठीक छै।
तखैन खाना - पीना की बनलैये?
खाना- पीना भात, दालि, सब्जी भुजिया करैला आलू के।
अच्छा बहुत नीक खाना अइछ हमरो की बनलैये भात बनलैये दालि बनलैैये कन्चके सब्जी बनलैैये। आलू परोर के भुजिया बनलैये।
हूँ।
आमके चटनी बनलैये कचका आम अनने छलखिन हँ पप्पा एखन लास्ट आम भऽ गेलै नऽ।
हूॅं आब आम के टाइम भी आब जा रहल छै।
लास्ट भऽ गेलै।
हूॅं अहां सब क ओतऽ पाबनि- ताबनि हेतै की नै हेतै?
हँ हेतेै ने मधुश्रामणी छैन दीदी के। एहेए बेर बियाह भेल छलनि हें एथिन। बिसहर सब अखन बनलैये।
अच्छा।
पूजा ले एथिन गामे पर।
हूॅं आ सुनने छियै मतलब कहै छलखिन हे माँ सब कि मतलब फूल लोड़ऽ जाइ छै सब
हँ, बहुत जादा मजा आबैत छै ने, फूल लोरहयमे।
अच्छा!
अथिन तऽ, फेर दीदीसभ अथिन। अखन बिसहर सब बनलै यए, फिलहाल आब
हूँ।
एखन ताईयो टाइम छै, तीन तारीखसँ छै।
हूँ। आ तेमी- टेमी ल क दागी वि सब सुनने छल बहुते चीज।
हँ -हँ इएहमे नहि होइत छै, मधुश्रावणीमे सभकिछु होइत छै।
हूॅं।
तइ छै, आब बिसहर बनलैयऽ, आब ओकरा ढोर थिन चाउर कऽ आंटा लऽ, के चाउर के पीस कऽ, पिठार लऽ कऽ।
हूं
कलर करथिन।
अच्छा!
फेर कनियाके हाथ देबय लेल, ढकिके मच्छी से कि या हाथी वला ढ़क बनतै माटि के, बहुत गोटे त खरीदे क आनि लै छथिन, लेकिन तैयो अपना मिथिलांचलमे जे छै से, हाथसँ हाथसँ बनेलहा बेसी प्रसिद्ध छै ने, तैयो
हू।
जिनका अबै छनि पहिलुका लोक सभके तऽ, बनबै छथिन।
आर जिनका -जिनका घर मे, बुढ़ प्राणी सब रहल छथिन। त सब आब हाथे से बनबै छथिन, नहि तऽ आब सब कीने के।
किनकऽ। आओर सभ कहियौ, कीसभ भऽ रहल छै, जनकपुर गेल छलियै कहियौ कि नहि?
हॅं, गेल छलियै, हमर पप्पा के तबियत खराब भ गेल छलैए। तऽ एनहिते गेल छलियै, घूमय- फिरऽ लाथे गेल छलियै, आ गेल तऽ बहुत नीक मंदिर सब छै, पहिने जेना छलै ओहिसँ बड़का -बड़का मंदिर सब बनेने छै‌।
अच्छा! हँ, बहुत नीक बनि गेलैए सुनैत छी। य हम तऽ नहि गेलहुँ हँ, हमहूँ गेल छलियै बहुत छोटमे गेल छलियै, याद नहि अछि अखन।
मंन्दिर सब बहुते बड़का- बड़का बनि गेल छै, ओकर बाद गौशाला भऽ गेलै, गाय सबके। गौशाला बहुते, फूल बारी सब, फूल देखय मे बहुत नीक लगैत छै।
हँ सुनैत छियै बहुत नीक छै, गेलहुँ हँ तऽ नहि एखन, बच्चामे गेल छलियैए।
अच्छा! आ बहुत आदमी सब, मूड़न, उपनयन, बियाह दान करबह सभ जाइ छै, आ फेर
हँँ हमरो गोटे, हमरा घर पर किनको उपनयन भेल छलैये तऽ, हमहुँ गेल रहियै, वएह बीच मे।
अच्छा!
अब देखियौ एतै तऽ अइ बीच मे, बहुत नीक छै, सुनैत छियै, कियाकि अखन तऽ नहि गेलहुँ हें, पहिलो बहुत सुन्दर छलैएा
हूँ।
लेकिन एखन आओर हेतै नीक बनि गेल।
बहुत सुन्दर बना लेने छै। आ रहि गेलै, एकटा आब धनुषा छै, जतय राम भगवान के धनुष टूटल छलैए।
अच्छा।
ओ तऽ बहुत सुन्दर छै ओ जगह भी बहुत सुन्दर छै मन्दिर सब बहुत छै।
ओतऽ मूड़नो उपनयन बहुत मूड़न होइ छै ने बहुत।
हूं मुड़न उपनयन बियाह दान बहुत।
हँ जेकरा जे करय के रहै छै से। से सभटा सिस्टम छै विवाह भवन जकाँ।
आब चीजो सब हूं। आ जनक जानकी मंदिर के आगां में चीजो सब बिकाइत रहय छै बहुत नीक नीक चीज सब बिकाइत रहय छै।
अच्छा चलू जाकऽ देखबै एक बेेर की सब छै। आओर सभ कहियौ की सभ भऽ रहल छै?
हेलो।
की सब भऽ रहल छै? आवाज नहि आबैए?
अच्छा आर ओ नेटवर्क प्रॉब्लम हेतै कहू आओर सब?
आओर सब त ठीके छै, हमहुँ बैसल छी।
अच्छा आ कथी करयके आब इच्छा होइ छै? पढ़ाइ।
हँ पढ़ाइ कऽ रहल छी हम एखन हमर ग्रेजुएशन कम्प्लीट अछि।
अच्छा।
आओर सब बताउ उच्चैठ भगवती लए कतहु गेल छी कि नहि?
नहि -नहि गेल छै सुनने त छलिये कि बहुते की, मतलब बहुत नीक जगह छै है मां सब कहै छलखिन बहुत नीक जगह छई।
बहुत नीक भगवती छथि उच्चैठ के।
अच्छा। एक बेर जाई पड़ तई। अपना सबके मिथिला मे ई मंन्दिर सब लऽ, कऽ सब प्रसिद्ध छई न?
बहुत नीक छथिन जानकी मन्दिर। भऽ, गेल ओकर बाद उच्चैठ भगवती भऽ, गेलथि।
उगना महादेव कलना ईसभ गेल छी कि नहि गेल छी?
हँ गेल छी कल्ना गेल छी, उगना महादेव नहि गेल छी। उगना महादेव नहि गेलियै।
हू।
देखबै टाइम मिलतै तऽ, जा कऽ, देखबै कहियो मौका मिलतै तऽ।
हू कोनो जॉब तॉब करै छी कि नहि मतलब एने पढ़ाइ?
नहि एखन जॉब तॉब नहि करै छी बस फिलहाल तखन स्टॉप छै सबकिछु बन्द छैई।
हु ओर सब कहु?
आओर घरमे सभ ठीक छथिन न? ठीके छै सभकिछ। उमहर मधुश्रावनी छै कि नहि किनको?
हँ हमर ननद किछ ननद के छै मधुश्रावणी आउ सब अथिन काल्हि अएथिन। और सब पाबनिके तैयारीसब तऽ कऽ लेलखिन माँ आब काल्हि एथिन। ननैद पूजा पाठ हेतै आब सभ चीजके तैयारी भऽ रहल छई।
अच्छा चलू बहुत नीक बात छै इमहरो स मधुश्रामण से छै हमर दीदी के। ओहो एथिन विषयसँ बनलैए बहुत ज्यादा नीक लगैत रहय छै। हँ इ छै ना पबनैतन सँ जादा ईसब एक्साइटेड रहैत छथिन जे हुनकर साथे जाय छथिन।
हँ फुल लोरहऽ तोरहऽ जाई छथीन।
पबनैतीन के त रहय छैन सैह सैह कि हुनकर हालत पेन्शर भऽ गेल इम्हरका लोक सब ज्यादे एक्साइटेड रहै छथिन।
ओकर बाद ओ मे त प्याज लहसुन मांस मछली सब नहि ने खाई छै ने अन मे सादा सादी खाना।
सैह बात छै ने तय दुवारे पबनैतिन सबके हालत रहैय छै खराब भऽ गेल की।
हूँ।
और सब किसब? हँ। हुनका सभके तऽ मोन लागैत रहैय छनि एहि बेर तऽ डेढ़ महीनाक के। मलेमास परई छै तऽ छई।
हु अइ बेर आम ताम फड़ल छै कि नहि अहाँके।
कोनो कोनो मास मे भऽ जाइ छै ने कोनो कोनो वर्ष मे भऽ जाइ छ डेर डेर मास के।
हु इबेर आम ताम फरल छै कि नहि।
हँ फऽड़ल छैलैया कनीक। ज्यादा नहि फड़ल छलै लेकिन तैयो फड़ल छलै खाय जोगर और कीनो कीन कऽ खेलीयै।
और सब सब ठीक छै।
ठीक छै, की सब भऽ रहल छै घर पर?
नहि कुछे नहि दे अब सब अब नहा नहा कऽ आब अपना अपना काम मे लागल छै सब।
हुम्म से छै।
ह्म्म। गाँंव घर में की होइ छै ओह सब होइ छै ने अपना अपना खेेलो पीनौ माल जाल धान रोपनी के होइ छै। तखन धान रोपयै छैे मरुआ कातैय छै।
मरुआ कटाइ छै एम्हरो मरुआ कटा रहल छै।
हु।
आर कि हेतै
अहाँ सभके भेल छलै कि नहि भेल छलै इ बेर मरूआ।
हँ भेल छलैया लगभग एक क्विंटल भेल हेतै मड़ुआ।
ह
आ देखियौ मिराइत छै पिटाइ छै तकर बादे ने पता चलैत छै कतै भलैया।
हुं।
ओना तऽ पता चलै नहि छै।